बक छु हेलो ह
केना लागे छै कल से हमरा कहबे ना हमरा में तऽ किछो ने ऑप्शन छै
तो स्क्रीनशेयर क के देखखन बारह मिनट चलऽ ने तकर बाद स्क्रीन सेेयर क के देखैह हमरा
बारह मिनट त हम ककरा लगेबे ग
हमरे लगेबही आर ककरा लगेबी बारह मिनट के बाद जे जे न बीस मिनट फेरो गैप देबही तकर बाद लगेबही बारह मिनट ए नहिबै एकरा कहल लगैमे बीस बीस मिनट गैप
तऽ कते रुपैआ एतौ
ह बारह मिनट क अस्सी रुपैआ हेतै की पता नइ
कहिया
हं की करब
से एते बात ककारास से करबै गे जे रुपैआ
हीही अपने सब कर्मी और के करतै अरुणो जी छै अरुणो जी के कलतै
हू आशीसबो के द देबै
ओ हं
बारह मिनट में अस्सी रुपैआ
हं
बारह मिनट कहिया हेतै ग
कहिआ हतै
बजबो नहि करैत छियै तैयो फोन चालू कऽ के छोड़ दे
नहि बाजी मी ही गत राम नहि ह थ रहे नें दादा बोलत त लगा क नहि कर देबै
हम कहाँ ब्लूटूथ लगेने छियै गै माइ ई लोक बक बक करैत रहतै तहन पैसा देतै नहि तऽ नहि देतै
हं क किछो किच्छो बाजैत रहै
खाना सब खेलउ कि की बनेने छलहुँ
खे चे मोन खराब रहन बोखार ये एखनो माथा दुखाइते य
हूँ गुघआ से हगी ठीक छ
हं त कहलिय भोर में खाना ने बन उठयके हिम्मत नहि छलए तऽ कहलखिन जे खाना नहि बनलै कहलियै ने हमरा मोन खराब आइ तऽ कहै छै तहन जाइ छी ने अपन बाप लग कहलहुँ जायब नहि तऽ क अहाँके कहै ताहिपर छी की
सेन हड़ामी छै म
कहि देने छलियै खाना खूब गारिेदेहुलै जे हम कहि देलियै जे नौकरी छियै के मरितो रहबै तैयो अपने राति क महुड़ि लेलक एक जो मोने एक बेर नहि कहलक खाय लक नहि खेलहु से एको बेर नै अपने हुड़ि लेये बजर खसा ले छै पेट मे खाली अपन पेट बुछ तु
केहन टटीबा छै ग तऽ किया दैत छै बना कऽ छोइर देल करत पेटिबा के अपन पेट मे बचर खसा लै छै बस भऽ गेलै ओर चरदुआ के ककरो
जे मतलब ऊपर बाल बना जेहन एकर हरकत छै कुत्ते वला नहथ बना क बान्हि देै छै सएह हेतै नहि तऽ एकरा एकदम हरामी छियै
ह अत नहि कहियन ककरो छौड़ दियौ अपन
अपने बहिन लग जाय जाकऽ दोर्गत कऽ के दै छियै तहन नीक लगे पर अपन चीज सैत क अइह
ह
अपन चीज ओरिया कऽ सभटा चीज मे ताला
से जे एतै अथी गाड़ी स तऽ ओहिमे सूट केश निसुआ केना लेताय
ह से तऽ सही कहै छही
वोहो रहतै
से बौआ से बात क लिहनै गाड़ी पर तऽ सूट के त नहि हेतौ
रागनी
त
नहि ठीक भेलै हँ
ठीक भेलै तैओ एकर गैर के कोनो ठीक रहै छै कखन कुथा लागै छै टेर भऽ जाइ ह
गेमा तऽ बोलब तऽ किछु नहि खाली अपने पेटता बजार परतै बज्जर खसा दीबस भऽ गेलै
ह
ओकरा तऽ पैसा लागैछै तऽ होइ छै जे कहिया भागय दूध तूध ना पड़ै छै तब कहाँ चलि गेलहि गै
एतैे छियै आवाज नहि आबै छौ
बोल
ह
हमरा भेल हमरा बड़ बड़ अपने परेलै
केहन सरल पाद पादै छैं
है जो ओएप वला सुनैत हेतै गे पाद अस्ी फेर सौस त फोन नहि ने केलकै हू
कथि कहल
त फोन नहि ने केलकौ
ह हँ ह आओर सब कही
हँ त ठीके छै सुुट झर तस खाय ला उठल ढाइ बजे
खेलौ फेर निंद नै लगै छला अपन रिल्स देखै छौ बारह मिनट भऽ जेतै तहन फेर कते देरके बाद फोन लगेबै
बारह मिनट भ तकर बाद तीस मिनटके बाद
अच्छा तऽ मतलब एखन जे बारह मिनट भऽ जेते तऽ फेर बीस मिनट के बाद हम कऽ सकैत छी छिय
ह
एआ
हँ
गय आवाजे चलि जाइ छीयै आवाजे नहि आबैत रहै
एप सब हेट जाइ छै ताहि दुआरे
हू च दू आदमी तीन आदमीसँ बात करबै तऽ फेर पैसा अलुहा एगो कल केऽ अस्सी रुपैआ लै छै तऽ सुतथन पैसा एत हमरा मे तऽ किछु अप्शन नहि छी त कहाँ कहना कॉल लगबै छीहिन
कथी
केना कॉल लगबे छै हमरा मे तऽ ऑप्शन नहि आबे छै
टैक्स वाला मे रिफ्रेस करबी ने तहन देखबी काल्हि खुना जे फॉर्म देने छलियै भरिते छलन्हि
हँ
त आब गेल होते देखियौ स्कीम से अथि स्कम कऽ के दैखियौ ने तोहर नम्बर देलियै हेँ अवन्तिका दीदीके ओ मैसेज तैसेज ओकरा पुछलियै जे मतलब ए जेना एखन कॉल केलियै आ बारह मिनट भऽ गेलै ते कटि गेलै तऽ फेरोसँ
छौरी रहिका परड़का छौरी छियै गे
हँ
ओकरा नम्बर देलीह हमर
हँ
आ
हँ गेय
हँ हमरा मैसेज केलकौ हँ
हँ तब की केलको मैसेज
गे एहि पर तऽ टाइमिंगो ने बते छै जल्दी एखन तक साते मिनट भेलै हँ आठे मिनट
तोरा तुरंते भऽ जेतौ कि
देखी ने जाहिप ओ फोन पर जे बात करै छी ओहि पर तऽ तुरन्ते बारह तेरह मिनट भऽ जाइ छै ओपर देखी ने एतऽ तक आठे नओ मिनट होयवला छी
फम चारट ओ
चोरी किया कुथे छै गेय
ह मुन्ना है मेरा मुन्ना
ऊपरवाली के बच्चा तोरे लग छै,
एखने गेले हँ ऊपर नहि हल नहिक ह मथा जोर दुख खाय या
दबइ ख फे पैरासिटपोल खलै त अपने ठीक भऽ जतौ '
हँ कथि पेराासिटामोल खलिये ते कहाँ टूटले
हूँ ओ भॉइस रिकोडिंग सब भेज छै कि भेज छै
नी बहन अहाँ अपन बहिन के जोड़ा दियऔ ने अ कहलौ त ओकरा जोड़ाइयो दियो ने
ह ए हमरा कि सब कहै छीयै ऐता छियै एत जेबी तऽ आवाज मिलै छै बापरी एत्ते सारा अथि भाइस रिकोडिंग भेजते तबने गे माई
हमरो किदन से भेजै छै ब
ह ह ह
हं की सब खाना बनने छ
आलू परोड़ के सब्जी रोटी भात दाइल
हँ ब ब दस हँ हँ फेरो हमरा कॉलै छै पता नहि की भऽ जाइ छै मैसेज
हमरो तऽ हमर लाय नहि दै छियै ताहि दुआरेसँ तोरा कर
त ह तन कॉल पर लागल
आ ज सब हटे छै तऽ आवाज नै आबै छै आ भैे तऽ गेलै एगारह मिनट भऽ गेलै इकाईय मिनट
हं डरटतेन डट जतत देर बात करो बारह बारह मिनटमे अपने कॉल करऔ
हँ नीक छियै ने माओ सबके कऽ देबै पर मए सबसँ लगेने रहै
हँ
आबे छै पैसा क झुटे
ग्य बारह मिनट ता भा गिलोय